हँ सखी।
की हाल चाल छै। सखी।
बस नीके छी अहाँ अपन। कहू की हाल चाल अछि।
हँ हमरा आर भी सभ। नीक छै। बड दिन बाद अहाँसँ गप भेल कतय रहै छियै अहाँ।
हँ हम तऽ रहै छी घोर में लेकिन किछु काज छलैया से से हम नहि अहाँके कॉल। केलहुँ एकठाम शादी छलैया बुझलहुँ। हँ तऽ ओहे ठाम के कनिक। छलेया हम सभ के गप जाय आइ। के हल्दी छलैया ओकर बाद देखि। त ई छै। की कहू अ हल्दी, मड़वा। आ आइ काल्हि तऽ जानबे करै छियै कि सभटा। फोटो शूट लेल ल एकदम करैत छै। रोज। किछ ने किछ।
हँ जेना देखू न बिता मेहंदी त हल्दी के सब के अलग अलग दिना रस्म होवे छै संगीत
हँ नै तऽ हल्दी आ हरदी आ मेहन्दी तऽ एके दिन छलैया बहिन
अच्छा
हँ तो गेल रहों हम की कहिए मेहन्दी हमरे भेटल छलैए लगाबे लेल
अच्छा चलू ई तऽ बड नीक बात कहए
हँ तऽ से तऽ हम गेल रहौ तऽ तीन बजे गेलौं भ द पहरी मे आ फिर चार टा के लगा के फिर आबि गेलियै घर घर के लगे मे छलखिन हुनकर घर छै आ फिर आबि गेलियै घर आठ बजे रात - आ तखन फिर खाना पीना बना क खा पी क आ तखन फिर साढे न बजे उनकर घर पहुचलौ तखन फेर दुल्हा के छलै लर ता के बिआह छै
हँ हँ
से हुनखा हम लगेलौं मेहन्दी
लड़का कऽ
लड़का के कि लड़का के माय के मौसी के चाची के सबटाका लगा कऽ आ तखन हम दू बजे रातिके सखि अयलौं फेर दोसर दिन बियह छलैया बरात के विदाइ छलैया
हूँ हूँ
हँ ओकरो मे गेल छलउ हम त दू दिन तीन दिन तऽ सखी एहन गुजरलक कि हम क नै सकै छीय
बी जी रह गेलो अहाँ
हँ हँ आइ देखियौ ने हुनकर छै बहुभोज छै
अच्छा तऽ ओकरो रूम मे जाय के छै की अहाँके
हँ सोचै त छियै लेकिन मालिक नै छथिन एतऽ आ मालिक अथिन तखन ने हमसब सोचबै कि की करैके छै नै करै के छै आ जेहना उ कहथिन तेना करय के छै काज से
न न सही कहलौ जे मालिक के बात के काट के निकलेके भी नै चाही
नै काटै वाला गप नै छै छैये नै एतऽ छथिने नै तऽ कत काट के निकलबै मेन छै कि देखियौ दिन दुनिया खराब छै न आब दूटा बच्चा के जे अहाँ के ले के जायब रात बिरात के गप छै
सही बात अब पाटी साटी तऽ आ न देखू न तऽ पार्टी सार्टीमे आब अहूमे तऽ लेट हो जाइत छै ने
हँ तऽ देखे छियै हुनका से हम गप करै छी आइ साँझ तक ले तऽ उ लौट के वापस एऐबे करथिन तऽ हुनका से पूछ लैछी अगर समय से जे आबि जथिन तब त प्रोग्राम कर लै छी
तैयरी क लेब हँ
हँ आ नै जे आऐबथिन तऽ देखे छीयै फिर की करै छीयै नै करै छियै तब तऽ प्रोग्राम कहियौ तऽ ऐंसले रहैत
ए सखी एकटा बात सुनू हमरा आहाँ हमे फिरने तो बिसरा जाय हमरा आरके घरमे ने एकटा बन्धा गोभी रखल छै बड़ दिन स फ्रीजमे अमे- तभी हमरा लगे छै तो हमे की बनालहु ओ
अहाँ एक काज करू ने आरे सखी सुनू ने एकटा काज करियौ कनि कॉर्न फ्लावर जो रहै छै ने आरारोट के पाउडर से अहाँ मंगवा लिअ छै ये ने हाँ ओकरा मिक्स कऽ कऽ छोट छोट काट लियौ चॉपर छै अहाँ लगमे
हाँ चौपर छै
हाँ तऽ अहाँ चॉपरमे ओकरा काट लियो आ कनि प्याज काट लियो आ गाजर छै तऽ गाजर के काट लिअ आ
ना गाजर तऽ नहि छै सखी कि हमरा लगे देखु हरियर मिरचाई छै एगो एकटा बन्धा गोभी छै अ प्याज छै बस
हाँ तऽ सुनू ने कोनो दिक्कत नहि छै प्याजके अहाँ जे काटि लेबै ने
हाँ
ठीक छै तखन ई बन्धा गोभीके काट लिअ आ फेर की कहैत छी ओकरा कनिक नून दऽ कऽ आ कनि काल लागी छोड़ दियऔ जे पानी हेतै से ओकरा से पानि ऐं-निकल जायत फिर ओकरा नीकसँ गड़ कऽ आ ओकरामे प्याज काटके धरि देब लसुन काट लेबै लहसुन अदरक आ मिर्चाके पेस्ट बना लेबै आ कनी ओकरा धर देबै एक चम्मच आ फिर कनिक ऐं-लाल मिर्चाई के गुंडी हल्क के अगर अहाँके तीखा पसन्द अछि करू तखन डालब आ नहि तऽ छोड़िये देब कियकि देखियौ ओकरामे तऽ छैहे ही हरिियर मिरचाइ बुझलों आ फिेर नहि हाएत तऽ ओकरा मे कनिक गोल मिर्च पाउडर डाल देब बुझलहूँ आ ओकरेमे आरारोट के पाउडर मिला कऽ आ कनिक मैदा धरि देबै ठीक छै ओकर आ गोल गोल जेका चिल्ली बना लियो
अच्छा कड़ कड़ उशनाएत न
आ नहि इ छना छै छना-छान लेबै
न नहि तू करे न सुनाय छै ओ तो
नहि कड़ा नहि छनाय छै नहि नहि कड़ा नहि सुनाइ छै जेनाकि पकौड़ी उकौड़ी बनबै छियै ने हमसभ तऽ ओकरास से कनिक गाढ़ा रहतै नहि ओकरास से कनि गाढ़ा रहै छै कियाक देखियौ जे आरारोट कोर्डर रहे छै ने मैदा सब्जी के छोड़े छै ओ लस्सा जकाँ नहि पकड़े छै तऽ कनि गाढ़ा रहै छै तखन ओ नीक रहै छै आ जे ज्यादा गाढ़ा कर देबै ने सखी से जानै छियै की हाएत से अन्दर मे लागत अहाँके कच्चा कच्चा जकाँ
अच्छा ठीक कहलहूँ एहि से हमरा केना अन्दर के जे बॉल के अन्दर रहे छै ने से कचगर लगै छै खाय ममें ऊपर उऊपर। लाल हो जाइ छै। हँ
हँ आ करबै की कि तनि सीम से मीडियम आँच लेब। ठीक छै। सीमसँ मीडियम। आँच के कर क आ ओकरामे। कनि बेसि डार कऽ कि कहय छै टेल तखन ऊ ऊ। अहाँ गोल गोल डाल दिय बुझलहुँ। और छण लिअ।
बस आ आर बाद फिर अपना जैसे। चिली मगरे भी बना के डाले छियै ओहने। दस देब।
हू।
लगै छै। अहाँके। बेटी कै छथिन। अहाँ
आइ गिर गेलै तरक पार मे चोट लाग गेल। एक नट ह। हँ हँ।
नीद में छलथिन। की बेटी अहाँके।
ने ने नीन्दमे छलखिन खेलैछलैया। से ते ओहि माय। भ भर गिर गेलक।
ओहो चोट लागल कि।
हँ कनिक लागल आ बच्चा सभ के तऽ जानबे करैत छी कि। चोट से ज्यादा जे रहे छै। कि माय बाप के दुलार लेल ई करै छै। अहाँ चीकरैया।
हाँ।
से बदमाशियो खूब करै छैय अभी नयका नयका के पैर छै न। गोर हाथ भेल छैय। नया नया वला। हाँ हाँ सही स। हँ तऽ अभी नेय सपरै छै। से नीकसे चलेय लेल।
अच्छा अच्छा।
तऽ कतो कतो खस। पड़ै छैय।
बस ओहि। में चोट चपेट लग जाय छैय।
छै। हाँ चोट लागै छै। ओकरेमें ओर की। तऽ से बना लेबै सखी आ फिर करबै कि आरारोट। के पाउडर। के कनिक घोर लेबै ओकरामे त त तनिक। अ ई चिल्ली सॉस कनिक टमाटो सॉस कनिके। अरा ई सोया सॉस। सभटा के डाल देबै सोया सॉस कनि कमे डालबै।
अच्छा।
आ ओकरा घोर लेबै। नीचे हीम आ करेहिया। में प्याज। के कनिक। पैग पैग काट कऽ एक छोट प्याज। जे रहै छै। ने कहियो तऽ ओकर चार। टुकड़ी। कऽ के अ डाल देबै। ठीक छैय। कनीक बेसी क क प्याज डाल देबे शिमला मिर्च ते तो ठीक छै। आ ने छै। तऽ कोनो दिक्कत नेय ऐछ बुझलहो आ। फिर ओर कनिक। लहसुन बेसी कऽ कऽ
हांँ।
ओकरा मे डाल देबै कनिक अदरक घीस। के डाल दियो। आ मिर्चाए। काट के अ पैग पैग कर क एक मिर्च। कुच्चा के दू टुकड़ी आल आजे लमहर। हेयत तऽ ओकरा तीन टुकड़ी कर देबै। ठीक छैय आ दू तीन गो मिर्चा डाल देबै हाँ आय आ ओकरामे क प्याज जब भुजबै न सखी तऽ ओकरा में कनिक ना ई डाल देबै की कहै छै ओकरा सिरका
ठीक छैय
हाँ कनि केँ डालबै तऽ प्याजो भुजा जाय छै तुरन्त में आ ओकर तित तितापन जे रहत सेहो उतर जाइ छै आ फिर गोलकी पाउडर कनिक बेसी कऽ क गोलकी पाउडर चिकन पाउडर मिक्स मसाला ईसब धऽ दियौ
ओ सब भी पड़ै छै ओकर झोर म हेय हमें तऽ जानै छियै जे हँ
हाँ से सब बनबै छैय ने तऽ उ सब ओकरामे डालै छै
कनी कनी
आ फे हाँ तब न ओहन नीक लागे छै खाय में
अच्छा
तऽ अहाँ नै डालै रहौं सखी
न हमे तऽ उ जे मंचुरियन पाउडर मिले छै न बाजार म बस ओकरे केँ गरम पानी में कऽ केँ डाल देय छियै आ ओर बाद ओकरा आर में सॉस उस डाल क आ चिली डाल दै छियै सोया चिली जे बनबै छियै सब।
देखियौ उहो नीके भेद ऐं छैय किया कि देखियों ओकरा में तऽ सबटा डालल रहे छै न सबटा मसाला तऽ मिलबा मिलायले रहै छै।
ओ
हँ तऽ ओकरोमे कोनो दिक्कत नै ऐछ लेकिन अहाँ जे एना बनेबै जाहिसँ हम। सब मंचुररियन मसाला नै यूज करे छी
बुझलहुँ मंचुरियन मसाला पास्ता मसाला ईसभ हम नै यूज करै छी।
ओ तएहि सँ अहाँ कनिक कनिक मसाला दऽ केँ
हँ सभ हँ सभटा मसाला कनिक कनिक घोर दै छी। आ तखन ओकरामे बना दै छी हँ। से नीक लागै छै बड नीक लागैत छै। त ओकरा में गोलकीए पाउडर से करू बनबे। यै हँ तऽ ओकरा मे कनि दे देर लागत पकौड़िये बनाबे में चिली बनाबे में अहाँकेँ कनिक देर लागत हँ
सेम आँच मे जे छनाइ छै तऽ कनिक ओकरा में सिझ में देर होइ छै
इ माच पे तखन ओ कनि कुरकुरो होइ छै कड़ा तब नीक लागे छै। खायमे आ नै तऽ एहन पकौड़ी जेका लागत अहाँकेँ खाय में स्वाद तऽ रहै छै। लेकिन कनि कुरकुर लागै छै तऽ नीक लागै छै।
हँ ओकरा आर केँ फिर प्लास्टिक में टाइट से बांध केँ दऽ देब। ते एक दिन दू दिन उऽ चल जाइत
आह फ्रीजर म रख न दियौ सखी महीना महीना भर चलै छै।
हँ आ जानै छियै हमरा लगे ना हँ बड़केगो। पता कोभी छै हमे सोच रहल छलै कि काजन फेका जाइत कऽ कि। कनीक तनी सफेद देशनिय हो गेल छै।
हँ जानै छियै ओ तऽ कनि अहाँकेँ इहो रहत की कहै छै। बासियो रहत त कोनो फरक नहि पड़ैत छै। कियाकि देखियौ पकौड़िये जे केना अहाँकेँ बनाबे के छै।
ह
ह से
अ बेसन वाला पकौड़ी तऽ चट चट हो जाइ छै ह
खायके अगर छै आइए के तऽ अहाँ तैयारी करू नहि तऽ ओकरामे लेट हयत। ह ठीक छै कोनो दर जरूुरत हयत तऽ हमरा कहबै ठीक।
ठीक छै।